निक रहो। की करें छे।
किछो नहि सुति के उठलो है ऐखने आओर मुनअल्स तय या बिल्कुल अजीब सनक थकान थकान लागि रहल ह सुतो केऽ थकाने लागैत रहेत छै।
नै करब बूझे आइ बेबी काज क लेलू ह।
ॐह किछो काज नहि केलहुँ आ भोरसँ खाली लेटल छी कहै त छी लेटल लेटल थकान भऽ गेल।
होय छै हमरोसभके इएह होय छै लेटले लेटले थकान भऽ जाइत छै।
अहाँ कतऽ घूमि रहल छी।
हम त घुमै छलहुँ ह अपन बेनीपट्टीमे अपन माँ क लऽ कऽ तनि काज छलै आब एखन घरपर छी।
अच्छा घर आबि गेलहुँ नहि तखन केने रहौ हम अहाँके एते पीछा से आवाज आबै छले बहुते
हूँ हूँ माँके लऽ कऽ कनि गेल रहि हॉस्पिटल
हँ आ ओर सब खाना पीना भेलै
नश्ता भेल छै।
अच्छा
आओर अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ हम तऽ नाश्तो केलू खानो खेलहुॅं
अच्छा की होइ छै सुतले छियै।
नहि कनी इंस्टाग्राम चलबे छलियै य
एखन की करै छियै अहाँ अहाँ एखन पढ़ाइ करै छी अगर अहाँ पढ़ाइ करैत छी कि काज करै छी।
नहि हम एखन पढ़ाई कर रहल छी एम कॉम क रहल छिये ऑनर्स स
अच्छा अच्छा
हँ अ हींह इम्हरे घर अछि ऐना वीकली वीकली अथी होइ छै। क्लासेस हम दिल्ली मे रहै छियै।
अच्छा हमर दीदीयो दिल्लीएमे रहै छैथ।
ओना घर हमर भेल भटसिमैर
मिल भट सिम्मैर बड़ा कनि अजीव नाम ने ऐय
हँ अ अऽ
मिल भइ सि मार,
ह, बडसीमैर, हमूँ, हमहूँ केकरो कहै छियै ने तऽ, अजीब सनक लागैत रहै छै, कि केना, सुनाय मे अजीबे लागैत रहै छै कखनो- कखनो हमरा नामो नै याद रहैया केओ। पूछे छै आहाँके गाम कतऽ भेल तऽ हमरा यादो नै रहैया।
ह-ह-ह नाम तेहन है आहाँके मिलभटसिम्मर।
देभारी सुनने छियै देभारी?
देभारी नैय। हमहूँ पहिले बाहरे रहै छेलियै एखन किछ सालसँ गाँव रहै छियै ने। तैं किछे- किछे गाम के बारे मे पता अइ।
आहाँ तऽ हमरो अपन जेना अथि भेल ई सबमे तऽ किछो जानैत- हेबै नऽ जेना बिठुआर भेलेै बिठुआर जने छियै।
हँ ओ सुनने छियै सुनने छियै।
हँ तऽ नैहिए छोड़ेतै भाबियो और भैट- सिमरो ओना हमना भटसिमर जादा सुने छियै इम्हर जे इम एखन जेकरा- जेकरा सँ बात- कऽ रहल छियै सब भेटसिमरे सब के छथिन तऽ। हमरे सबके छथिन जे दीदी छथिन नऽ मधु। ओ हमर बहिन छथिन सगी बहिन।
अपन बहिन छैथ आहाँके।
हँ मतलब अ बड़का पप्पा के बेट-
अच्छा- अच्छा ओहो ओतैय रहै छथिन?
नैहर-नैहर भेलैन हुनकर आब तऽ सासुर मे रहै छथिन ओ बियाह दान भऽ गेल छैन।
अच्छा आहाँके केए गो पूरा भऽ गेल ए?
हम एखन एडमिशने लेलियै एम कॉम मे बी कॉम कम्प्लीट भऽ गेल छै तीन इयर बला।
अच्छा
हँ एम कॉम मे एडमिशने लेलौ हेँ एखन तऽ एखन पढ़ाइ स्टार्ट भेलैए खाली एखन। फेरो हफ्ते -हफ्ते क्लास होय छै सन्डे सटरडे। आऔर ओकर बाद पेपर हेतै अक्टूबरमे।
अच्छा को मतलब की- की कहै। छै तहन तऽ बढ़िआँ अइ कथी सब खाना आय खेलियै?
हम एक दैल, भात, और- अथि कुदरूम चिन्है छियै?
हुँ, हूँ।
ओकर-ओकर भुजिया और परवल आलू- सब्जी इहे सब एखन जखन तखन खाना होय छै। तऽ मम्मी कचरी बना देै छै कखनो मुरी मुरली के कचरी, कखनो पत्ता गोभी के- कखनो प्याज के तऽ इएह कचरीसब चलैत रहै छै खाना-
हूँ ओसब तऽ नाास्ता के टाइम छै। तहन तऽ अखन दिल्ली मे जंतर मन्तर होय छै। हँ, हँ हमरोसबके घरमे खाना तऽ भऽ जाइ छै ओना कहियो कालकऽ। नाश्तो सब भऽ जाय छै।
नास्ता मे तब, मुुरही तुुरही चूरा-
हँ, हँ ओना जहन आहाँ दिल्ली मे रहै छै तहन- तखन जन्तर मन्तर के बारे मे पत्ते हेएत?
हँ एखन तऽ प्रोटेस चैल रहल छै उम्हर बड़ भीड़ छै। बंद भऽ गेल छै मेट्रो तेट्रो सबटा आउट गोइंग इनकमिंग सबटा बन्द छै ओतोका।
तऽ तहन हाँ मतलब कि आहाँके ओय के बारेमे कहके की राय या?
हम तऽ बिल्कुल साथे छियै भाइ सोनू वन उनका साथ मे छिय क- क, जते कते पेपर लीक, भेले य, सबटा इम्हर के, सबटा केकर निगरानी मे रहै छै, केकर जिम्मेदारी छै ई,
आ ओहिप आ ओहिपर आवाजो नहि उठायल जाइत छै ने
अर ई आवाज उठेल कैय तऽ एकरापर पूरा अथी भऽ गेलै भाय हमरा तऽ डर लागैत छलै एखन जे जन्तर मन्तर ओतयसँ उठा लेलकै ओकरा हॉस्पिटल जे पहुचेलकै तऽ हमरा तऽ एतेक डर लागै छलै रस्ता मे केओ मारि तारने आ मारि तारि नहि दे आओर कहै कि मरि गेलै तहन प्रोटेस्टो रहि जते आर एखनो अगर ओ पानि तानि पी लेलकै तऽ केओ काज नहि देते किओ किछो नहि कहते ओ किस दिन के अगर भूखा रोनाइ
ह
ओ खाली अपने सब लेल आवाज उठा रहल छै।
हमरा तऽ लाठी चार्ज सेहो केलकै हैं।
इ चार्ज भेले य सेहो ओकर सबके पुलिस वाला सब के और ई जेैसे मंत्री पी एम सब छै छै एकर सबके पूरा साजिश छलैया। एकटा लोग आगा से नहि मारलकै एकरा सबके प प कहै छै कि ई सब पहिले पत्थरबाजी भेल रहे ओकर बाद दंडा मारलियै हमस एकोटा लोक पत्थर नहि मारने ह ओ तऽ ट्रक भेजल रहेै पत्थर के ओकी लोक सब लऽ कऽ अबिते उम्हर खाली पूरा साजिश छलै कि केओ एकटा लोग ओहिमेसँ पत्थर निकालके मारे भााय सब जना ओतऽ साथ देबे लेल एले हा प्रोटेस्ट मे तऽ ओकरा अहाँ सब भड़केबै तऽ ओ पत्थर नहि मारतै ओकर सबके पूरा प्लान छलै ईसभ एक लोग पत्थर मारे ओकर बाद क्यंि एककरो सब के आगा से रहे छै।
हँ।
कि केओ अगर आगाँसँ लाठी मारतै तऽ फेर ओरो सभपर अथिी हेतै। ताहि दुआरे एकटा लोग पत्थर मेलकै ओकर बाद सब लाठी चार्ज एना क मारने छै औरत सब के कपड़ा फाड़ ले छै।
आ त कते कतऽ गर्दन टूटल छै।
गर्दन टूटल छै और सबटा स्टूडेंट छै। सी पी मे आसपास सबटा कॉलेज सब छै सबटा स्टूडेंट सब आयल छलै ओत प्रोटेस्ट मे कते लो घायल भेलै या खाली एकर सबके डं्ड बाजी के वजहसँ आर सभटा एकर सबके प्लान छले आ सबटा ओतसँ उठा लेलक
तैयो एकरा सबके तऽ कोनो फर्के नहि पड़ै छै एखो
किछो फरक नहि पड़ै छै आओर तैयो एखन चाहि रहल छै। सब जे ओकरा सपोर्ट करे लए आबि रहल छै तऽ सबके एकटा अलग स राय इहो छै कि तोड़ दे। केओ नहि सुनतौ तोहर बात लेकिन ओ अपन बात पर और छै। कोनो बात ह हम मरि जेबे कम से कम हमरा याद तऽ राखत लोग क हम एहि चीज पर बात उठेने रहिये क्यूंि नीट के पेपर तीन बिल्डिंग भेलै है।
ह आ ओ एहि के कारण कते आदमी अपन जानो दे
जान्ो दल के भाइ चूँकि ओकर पेपर नीट के एतेक पढ़ क एतेक साल बर्बाद क के लोग पेपर दै छै आऔर ओकर बाद एकर पेपर नीक जाइ छै। जे लीक करेलकै से तऽ चलू चीटिंग केलकै जे सचमे पढ़ि कऽ गेल रहे ओकरा कत हट बल त ओ ओकर बाद जे पेपर देलकै ओहिमें जे फेल भए गेले और ओ सब कथी सोचैत हेते कि पिछला वला मे हमर नीक भेल हुए की पता ओवला नीक गेल हुए की पता ई सोच सोच के आधा लोग एना सुसाइड क लै छै सबटा ओना मेने पॉइंट उठा रहल छै
आ कोनो एरे गरे ए्जाम त नै छै भाइ नीट के हार्ड एक्जाम छै ओतेक मेहनत क क भाय आदमी दै छै त
बच्चा मे से सौ दू सौ बच्चा सेलेक्ट होइ छै कते कॉम्पटीशन छै से सोचे छै ओयो मे लीक भ जाइ छै कते हमर त खुद के बहिन सब देने छै ओकरा सभके दू दू बेर ओकरा सभके हम कते मोटिवेट करैत रहै छिये कि यार कि किछो नै होइ छै अहाँ अपन करैत रहू करैत रहू आर नै भेलै जे सेकेंड टाइम ए्जाम भेलै ओहि मे नै भेलै ओकर ओर उ कहे छलेये कि फर्स्ट टाइम वाला मे भ गेल हे त
से बे त एते एजुकेशन सिस्टम के ढीला क देने छै ने
बहुत ज्याददा आओर जहन पेपर के टाइम छलैए त की केने रहे ई सभ अपना तरफसँ एतेक देखाब के कोशिश करैत छै कि हम सभ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव छी ओहि टाइम पर टेलीग्राम बंद क देलकै टेलीग्राम के चैनले बन्द क देलकै कि टेलीग्राम पर लीक भ जेतै पेपर
सुनने रै टेलीग्राम बन्द भ गेलै हमर एोगो दोस्त छै ओ बहुते टेली चलाबैत छलै ओकरे से पता चललै हँ
टेली एखन खुलले ऐ कि नै बन्दे छै
पेपर लीक। नै नै जोहन पेपर भ गेलै ने त ओकर बाद खुलि गेल रहै पूरा इंडिया मे बन्द भ गेल छलै लेकिन हमर कहनाइ की अछि कि एकटा बात बताउ पेपर लिकबाक हेते त टेलीग्रामे पर लिक करते लोग बेबगुपशप सबटा चैनल छै बहुत रास चैनल छै व्हाट्सएप के लिंक छै कोन कोन लिंक कोन कोन साइट के थ्रू लिंक सकै छै के लीक करे वला के एकेटा प्लेटफॉर्म के पता हेतै कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म हेतै जत जत चाहे कतौ क सके छै एखनो एग्जाम के रिजलट एले आ तखनो कहि रहल छै इहो वाला पेपर लीक भेल छलेय
अहा के सिस्टम एते ढीला ते ने लीक भए जाय छै एजुकेशन सिस् ऐजूकेशन सिस्टम टाइट राखू
सैहा त कहि रहल छै ओ कि अहाँ सब पूरा हम्म
अहीसभ लेलए छियै अहाँकेँ जे काज अहाँ से कए नै रहल छियै आओर किछु अपन सभ के पिछुलका आदमी सभ रहि आ छथिन जेना पापा सभ चाचा सभ ओ सभ पाँच किलो अनाज द देलकै मोदीजी ओहि मे खुश छथिन
हम्म हम्म कहै ते छी कते पाइ खेने छै ई सब पी एम सब आओर ई शिक्षा मंत्री सब जे एकीस दिनसँ ओ स्ट्राइक पर चलि रहल छै से कियो एक्शन ननै ल रहल छै बात तो करै ल नै आबि रहल छै तब हीरो हिरोइन सब हँ सी एम ए लैय अत केजरीवाल
हँ आ तकराद ई बुझियौ ने ई जे विराट सब ऐ धोनी सब ऐ एकोगो आदमी यदि कलम उठेतै त सरकारके झुूक नै पड़तै त बॉलीवुड के आदमी सब यदि झुकि जाउ
बॉलीवुड के कियो नहि आबि रहल छै हॉलीवुड के आबि रहल छै जे साउथ के पिक्चर के हीरो सब छै ने से आबि रहल छै लेकिन एम्हरका नहि आब रहल
हू
एकर सबमे जहन घर में बच्चा सब ऐके वजह सँ सुसाइड तुसाइड करते ने तहन जा कऽ एकरा सब के हेतै।
तऽ ओकर सभके एजुकेशनसँ कोन मतलब छै ओ सब ओकर सभके एतय नहि पढ़ै छै। बाहर पडै़ छै बाहर पढ़ा रहल छै।
सब बारबी तारबी कहियो कऽ।
बारहवींमे की की बात करै छी दसमीयो नै करतै। दसमियो नहि करतै जाकऽ कहैत दूगो चारि गो रहैत रहै तऽ इंग्लिश सीख लेतै भ गेल।
ऐइसा आब बरबाद होइ छै ने तऽ हमरा तऽ एतेक अद्दर सँ होअ लागेया ने कि हम चुप्पे नै होय एते गुस्सा आबैत रहे। हम नै पढ़लहुं हेँ लेकिन हमरा पता ऐ हमरा सामने मे कते लोक परीक्षा के तैयारी कऽ रहल अछि। जेना ई पुलिस तुलिस के होइ छै पुलिस तुलिस के तखनो नीक नी हाँ लेकिन नीट सबसँ टॉप रैंक वला के होइ छै जे लाख दू लाख बच्चामे से सौ दू सौ हुँ। यूपी एससी वला सब भेल छै एक बेेर। यूपी एस सी वला भी लीक भऽ गेल छै।
हुं। कम हार्ड एग्जाम छै ईसभ। ऐ सभमे कॉम्पिटिशन बड छैय। ओकरा अब हर्ट होइ छै ने।
मे जे सच में पड़ई रहल छै से तऽ अच्छा से एग्जाम दे लेल कोशिश अहाँ फेर लीक कऽकऽ ओ पेपर के कैंसिल करा दै छियै। ओकर तऽ साल बरबाद भेलै ने यार।
मेहनेत साल उम्मीद कतेक लगेने रहै छै कहीं एहिइ साल निकैल जेएत तह कहीं एहि साल निकैल जेएत तह।
सब जे ई सब प्रेपरेशन कऽ रहल छै से सब घोर सँ आधा सबसे जादा बच्चा सब घोरसँ दूर रहि कऽ पढ़ई रहल छै। से सब के कथि कथि दिमाग में चलैत हेतै।